कर मित्।
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै।
सभ ठीक छै मित्र बहुत दिनक बाद। कल्हि हम टी वी पर पुरपुरीक प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा देखलुं। ओहि यात्राक दृश्य देखि कर हमरे मनमे बहुत प्रश्न उठल। तऽ सोचलहुँ कि अहाँसँ विस्तारसँ एकहि विषयपे चर्चा करी।
हूँ बिलकुल। अँ अहाँक बात सुनि बहुत खुशी भेल जगन्नाथ रथ यात्रा केवल। एक पर्व नै बल्कि करोड़ो श्रद्धालुक आस्थाक प्रतीक थिक। एहि यात्राक के इतिहास परम्परा आ धार्मिक महत्व बहुत गहीर अछि। आ हम जतेक जानैत छी से सब अहाँके बतायब।
बिल्कुल मित्र। पहिने ई बताउ जे भगवान जगन्नाथ के छथि आओर के। भगवान श्री कृष्ण छथि। आओर कोनो देवता अलग छथि एहि बतावल लेल किछु भ्रम छै।
भगवान जगन्नाथके भगवान श्री कृष्णक रूप। मानल जाइत अछि हुनक संग हुनकर। पेघ भाई भगवान बलभद्रा आ बहिन माता सुभद्रा सेहो। बिराजमान रहैत छति। पूरी धाममे ई तीनू देखी मंदिरमे एक संग पूजै छत। ती जे बहुत विशेष बात मानल जाइत छै।
रथ यात्रा आखिर प्रत्येक वर्ष। तेल निकल जाइत छथि अछि कि एकर पाछा कोनो धर्मिक कथा आ विशेष। कारण अछि।
बलकुल। मान्यता अछि जे भगवान जगन्नाथ बलभद्रा आ सुभद्रा वर्षमे एक बेर। अपन मौसिक घर अर्थात गुंडीचा मन्दिर जाइ छथि भक्त सब अपन हाथे रथ। किछी भगवानके यात्रा करबै छति। एहि कारण एकरा संसारक सबसे पेघ रथ यात्रा कहल जाइत अछि।
पूरीक रथ ई यात्रा दुनिया भरमे एतेक प्रसिद्ध किएक अछि? लाखो लोकक दूर दूर केवल एहि यात्रा देखऽ लेल कीयक आबत छति?
कारण ई अछि जे मान्यता अनुसार भगवान स्वयं अपन भक्तसभक बीच बाहर आबेत छति। जे लोक मन्दिरक भीतर नहि जा सकै छथि। ओ सब सेहो रथ यात्रा भगवानक दर्शन करै छति एहि कारण रत रथक रस्सी पकड़ी खिचब अत्यंत पुण्यदायक मानल जाइत अछि।
ई बात सुनिक हमर श्रद्धा आरो बढ़ि गेल। आब हम जानय चाहैत छी जे भगवान जगन्नाथ बलभद्रा आ सुभद्राकेँ रथ की की नाम अछि? आब तीनूकेँ रथ अलग अलग होइत अछि की?
अवश्य तीनू केँ रत अलग अलग होइत अछी। आ प्रत्येक रतक अपन नाम रंग आ कार सारथी घोड़ा ध्वज। अ विशेष धार्मिक महत्व अछी कि आगाँ भागमे हम एक एक जाहा तक सम्पूर्ण परिचय विस्तार स भेल जाहि से अहाँके सब स्पष्ट भए जाइ।
सही कहलहु मित्र। हमसभक पहिने भगवान जगन्नाथक रतकके विषयमे जानऽ चाहैत छी। कृपया रथाक नाम आ ओ से विशेषतर से विस्तारस बताउ।
भगवान जगन्नाथ रथक नाम नन्दी गोस छी एहि रथमे कुल सोलहटा च्का। होइत अछि आ ई तीनो रथ मे सबसे पैघ मानल जाइत अछि। रथक रंग मुख्य रूप से लाल आ पिअर होइत अछि। लाखो भक्त अहीये। रथ के रस्सी से खींचे छथि आ भगवानक जय घोष करे छथि।
ई तऽ बहोत रोचक जानकारी भेल आब हम भगवान बलभद्रक रथक नाम जानय चाहैत छी कि हुनकर रथ सेहो जगन्नाथ जीक्रत जेका विशाल होइत अछि?
बिलकुल सही कहलू भगवान बलभद्रक रथक नाम ताल धोअज अछी एहि रथ मे हम प पन्द्रह टा चक्का होइत अछी। आ रथक प्रमुख रंग हरियर आ लाल मानल जाइत अछि। भगवान बलभद्रा शक्तिक प्रतिक छति। ताहि कारण हुनकर रथ सेहो बहोत भव्य आ आकर्षक होयइत अछि।
बिलकुल मित्र अब केवल माता सुभद्राक रथक विषय मे सुनब कर इच्छा अछि। हुनकर रथकके नाम की अछि आर ओकर की विशेषता मानल जाइत अछि।
माता सुभद्राकऽ रथक नाम दर्फ दलन अथवा देव दलन कहेल जाइत अछी। एहि रथमे बारहटा चक्का होइत अछि रथक रंग कारी आ लाल मानल जाइत अछि माता सुभद्रा करुणना सिनेह आ मन्तांग प्रतिक छति। जे हुनकर रथ विशेष श्रद्धाल से देखल जाइत अछि।
आब हमरा ई जानैमे रुचि अछि जे प्रत्येक रथक कोन-कोन अलग सारथी सेहो होयत। छथि कि नहि यदि होइत छथि तऽ हुनकर नाम की की अछि?
हँ प्रत्येक रथक अपन अलग सारथी होइत अछि भगवान जगन्नाथ रथ नन्दी घोषक सारथी दारूक छथि। भगवान बलभद्रक रथ ताल ध्वजक सारथी मान म मातलि छती माता सुभद्राक रथ दर्प दलनक सारथी अर्जुन मानल जाइत अछि एहि सब नामक उल्लेख प्राचीन परम्परा में भेटैत अछि।
बाह मित्र रथक नाम आ सारथी दोनो जानि बहुत आनन्द भेल। आब हमरा इहो बताउ जे रथक खिंचल्यवाला घोड़ाके नाम आ संख्या की होइत अछि कि प्रत्येक रथीमे चारि टा घोड़ा ही रहैत अछि।
बिल्कुल प्रत्येक रथमे चारिटा घोड़ा जोड़ल जाइत अछि मुदा तीनू घोड़ाक नाम अलग अलग होइत अछि आगक भाग मे हम चारू घोड़ाक नाम ध्वज रक्षक देवता आ रथक आरो विशेषताक विषय मे विस्तार से चर्चा करब जाहि से अहाँके सम्पूर्ण जानकारी भए जाए।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल आब कृपा कर विस्तार से बताउ जेे भगवान जगन्नाथ के रथमें कोन-कोन घोड़ा जोड़ल जाएत अछि आर एकर की महत्व मानल जाएत अछि। हमर ई जानकारी पहिले बार सुनल रहैत छी।
हां बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ के नन्दी घोष रथ मे चारिटा घोड़ा जोड़ल जाएत अछि। जाहिके नाम शंख, बलाहल, श्वेत आ हरिद्वास मानल जाएत अछि ई चारू घोड़ा शक्ति, गति, पवित्रता आ विजयक प्रतीक मानल जाएत अछि, भक्त सब मानय छथि जे भगवान अपन भक्त उद्धार लेल एहि दिव्य रथ पर आरुढ़ भै यात्रा करैत छथि।
बहुत सुन्दर मित्र, अब भगवान बलभद्र के रथक घोड़ाक के विषय में बताउ? हुनकर घोड़ा के नाम सेहो अलग-अलग अछि कि नाहि?
बिल्कुल भगवान बलभद्र ताल, ध्वज रथ मे सेहो चारे टा घोड़ा रहैत अछि। परम्परानुसार हुनकर नाम तीव्र, घोर दीर्घ श्रम आ स्वर्ण नाम मानल जाएत अछि। भगवान बलभद्र बल साहस आ धर्मक प्रतीक छथि ताहि कारण हुनकर रथ मे जुड़ल प्रत्येक वस्तु विशेष धार्मिक महत्व अछि।
अब केवल माता सुभद्रा के रथ बचल अछि। कृपया हुनकर रथक घोड़ा के नाम सेहो हो विस्तार स बताउ?
बिल्कुल माता सुभद्राक दर्प दलन रथ मे चारे टा घोड़ा जोड़ल जाएत अछि। परम्परामे हुनकर नाम रोचिका-मोचिका जीता अपराजिता कहल जाइत अछि, ई चारू घोड़ा विजय, धैर्य, शान्ति अ ममता के प्रतीक मानल जाएत अछि।
आब हमर मनमे एकटा प्रश्न उठैत अछि कि प्रत्येक बल एतेक विशाल रथ तैयार होएत अछि। और रथ के फिर अगिला वर्ष उपयोग कैल जाएत अछि। की प्रत्येक वर्ष नव रथ बनावल जाएत अछि।
ई रथ प्रत्येक वर्ष बिल्कुल नव बनावल जाएत अछि विशेष प्रकारक पवित्र काँठ से कुशल कारीगर रथ तैयार करैत छथि निर्माणक कार्य अक्षय तृतीया के दिन से प्रारम्भ होएत अछि ई परम्परा सैंकड़ो वर्ष से निरन्तर चलि रहल अछि।
ई सुनिकर हम आश्चर्य मे पड़ि गेलु प्रत्येक वर्ष नव रथ बनावै मे निश्चित बहोत कठिन कार्य होएत अछि। एतोक पी आयोजन सफल बनावै लेल हजारो लोकक मेहनत लागैत होएत।
बिल्कुल सही कहलिए कारीगर भी जारी सेवायक प्रशासन आ लाखो स्वयं सेवक मिली एहि पवित्र उत्सव के सफल बनाबै छथि। रथ यात्रा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहि बल्कि सम्पूर्ण समाजक एकता सेवा, भक्ति आ समर्पणक अनुपम उदाहरण मानल जाएत अछि।
आर रथ अहाँ रथ यात्रा के विषय मे बहुत सुन्दर जानकारी देलू। मुद्दा हमरा मनमे अब एकटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अछि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आ माता सुभद्राक मूर्ति अन्य देवी देवता मूर्ति स अलग-अलग कील देखाइत अछि। विशेष रूप से हुनकर हाथ-पैर मुख्य रूप स बनल रही देखैत अछि कि नाहि।
ई प्रश्न बहुत लोकक मन में अबैत अछि। एकर उत्तर एकटा प्रसिद्ध पौराणिक कथा में भेटत अछि। कहल जाइत रहल छै जे मालक देशक राजा इन्द्रद्युम्न भगवान विष्णुक दुर्लभ स्वरूप दर्शन करय चाहैत छलाह बहौत खोजबिनक बाद हुनका नील माधव भगवानक विषयमे जानकारी भेटल। आ तोहिं से सम्पूर्ण कथा प्रारम्भ भेल।
राजा इन्द्रधूमक नामक हम बहुत बेर सुने रही मुद्दा नीलमाधवक कथा विस्तरऽस नहि जानत छी। कृप्या एहि घटनाके और विस्तारऽस बताउ जहिसँ सम्पूर्ण बात स्पष्ट भए जाय।
बिल्कुल राजा इन्द्रद्युम अपन दूत विद्यापति के नील मादन भगवानक खोज में पठेलिनिन बहौत दिनक यात्रा कठिन प्रयासक बाद विद्यापति एकटा वन क्षेत्र में पहुँचलयन जते सब समुदायक प्रमुख विश्व वसु गुप्त रूप से हूं नील माधव भगवानक पूजा करैत छलाह। ओ स्थान अत्यंत पवित्र मानल जाइत छल।
तखन कि राजा स्वयं भगवानक दर्शन करय गेलाह। कि हुनकर नील माधव भगवानक दर्शन भेल गेलिनी।
जखन राजा इन्द्रद्युम ओय स्थान पर पहुँचल तखन धरती से नील माधव भगवान अन्तर ध्यान बहि चुकल छला राजा बहौत दुखी भेला। तखन आकाशवाणी भेल जे समुद्र तट पर दिव्य दारू अर्थात पवित्र काठ प्रकट होयत ओहि काठ से भगवानक नवीन विग्रह तैयार कराउ।
तखन भगवानक मूर्तिके बनालन कि कोनो साधारण मूर्तिकार ई कार्य करेन छलाह।
मान्यता मान्यता छै जे भगवान विश्वकर्मा एकटा वृद्ध बराइक रूप धारण कय राजा लय पहुँचाबल हुनका एकटा शर्त राखलेनि जे जाबत धरि मूर्ति निर्माण पूरा नही भए जाइ। ताबत कक्षक द्वार नैय खोलल जाय राजा आ रानी एहि शर्ती के स्वीकार कै लेली।
तखन मूर्ति अधूरी किएक रहि गेल कि राजा अन्जाने में कोनो गलती कर देलनि?
हँ बहुत दिन धरि कक्ष से कोनो आवाज नैय आयल तऽ रानी चिन्तित भइ गेली। हनकर आग्रह पर राजा समय से पहिने द्वार खोली देलियए। द्वार खोलिते विश्वकर्मा अंतर ध्यान भय गेला आ भगवान जगन्नाथ बलबद्रास सुभद्राक बिक्री अधूरा रूपमे रहि गेल भगवानक आज्ञा से ओहि स्वरूप में प्रतिष्ठा कयल गेल। आइ धरि ओहि दिव्य रूपक पूजा सम्पूर्ण श्रद्धा से कयल जाइत अछि।
अहाँ बहुत सुन्दर कथा सुनुलौ अब हमरा ई जानबाक उत्सुकता अछि जे भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष गुरिक्छा मन्दिर कियैक जाएत छथि? की केबल घुमबाक लेल जाएत छथि। कि एकरा पाछाँ कोनो विशेष धार्मिक कारण अछि।
ई यात्राक पाछा गहिर धार्मिक भावना अछि मान्यता अनुसार गुड़ीचा मन्दिर भगवानक मौसिक घर मानल जाएत अछि। भगवान जगन्नाथ बलभद्र आ माता सुभद्रा वर्षमे एक बेर अपन मौशी से भेंट करबाक लेल स्वयं रथ पर सवार भय ओतय जाय छथिन ए यात्रा से भगवान अपन भक्त सबके ई सन्देश देैत छथि जे परिवार स्नेह आ अपनापन जीवनक महत्वपूर्ण भाग अछि।
बिल्कुल मित्र भगवान गुड़ीचा मंन्दिर मे कतबा दिन रहैत छी। और सब ओही पूजा करैत छथी।
हां भगवान लगभग सात दिन धरि गुंडीचा मंदिर मे बिराजमान रहैत अछि। एहि समय हजारो लाखो भक्त ओतय पहुँची दर्शन करैत छथि। आ महाप्रसाद ग्रहण करय छथि पूरा वातावरण भक्ति, कीर्तन, हरे राम अजय गोसा से गुजर रहैत छथि एहि के बाद भगवान पुनः अपन मूल मन्दिर दिस लौटेत छथि।
हमर एकटा प्रश्न आरो अछि जखन भगवान सात दिन धरि बाहर रहैत छथि तखन माता लक्ष्मी मन्दिरमे एकटा रैह जाएत छथि। कि हुनका भगवान एहन व्यवहारक दुखी नै होएत अछि।
बिल्कुल सही कहलिए।